अचार
ठीक ठाक और भोजन भात भेलै
हँ भोजन भात तऽ भेलै की सब रहै अहाँके अहाँके भेल
हँ हमरो भेलख हँ हमर रहै भात आल केरा आलू के भुजिया
अच्छा
आ कदीमा चक्का।
वाह केराके तऽ हमरो सेम भऽ गेल तखन मिलल एकटा केराके भूजा हमरो रहे। केरा के भुजिया आलू के भुजिया दूटा रहे ओल बनेने रहियै आय।
नइ हमरा रहै कदीमा चक्का कदीमा तीन चारि दिन पहिने अनने रहिअइ त छलै।
एतऽ पाबनि तिहार सब लै शुरू हेतै।
हँ हं सावन मे अहुँ सब अथी साग ताग नइ खाय छियै?
हमसब सब किछु खाइ छीयै।
सब
कते ठाम छैय न यौ अलग अलग जै सावनमे साग नहि खाइ छैय हमरासब ओत नहि हमरा सब ओत खाइ छैय।
हँ ब बस ख से नहि जाइ छैय।
यैय सावनमे साग मे कीड़ा भऽ जाइ छैय तैं न लोक
हँ तैं नहि लोक खाइत हेतै मेन कारण सैह होतै। बरसात मे कीड़ा भ जाइ छैय सबटा चीज मे देखै नहि छियै पानि लागऽ लगै छैय।
हँ हँ बस मेन कारण वैह होइ छैय सावनमे तते ओ कीड़ा हरियरका वाला रहै छैय ओ पत्ते मे ओहने चिपकल रहै छैय पता नहि चलैत रहै छैय।
पता नहि चलैत रहै छैय हँ। पाबनि तिहार सबटाऽ शुरू हेतै आब सावन भेलै रक्षाबन्धन
हँ तीन तीन तारीखके तऽ पञ्चमी छियै तकर बाद पन्द्रह के मधूश्रामनी छियै हँ।
पन्द्रहके चलतै।
हँ तकर बाद शुरू तकर बाद रक्षाबन्धन। तखन फेर जन्माष्टमी हँ। तकर बाद शुरूए भऽ जेतै।
हँ तकर बाद तीज होतै। तकर बादे न तीज चौरचन तीज।
जितिया दस मी तकर बाद तऽ शुरू हो छैठ हँ जितिया करै छी
बड्ड कठिन पाबनि छैय अइबेरके केना की छैय अइबेरक?
नहि देखलियै अहि बेर केना की छैय से।
ओ पिछला बेर तऽ बड अथी रहै ने दू दिन
हँ दू रोज पूरा रहै साँझमे जाके रहै। यैय हम जहियासँ शुरू केलियैए ने
हँ
हमरा एके बेर भिनसरवला पकड़ायल या।
नहि त बेसीेये दिन वाला पकरा गेलैया?
हमरा हँ हमरा सबटा दूए दिन वाला पूरा पकड़ायैल या। आइ भरि दिन भरि राति काल्हि भरि दिन भरि राति एके बेर ब्ड सुन्दर रहै जे भिनसरमे रहै
हँ
पिछिला बेर भिनसर मे पानि पियए के रहै
अच्छा हँ
पिछला बेर बड्ड नीक रहै मतलब भोर मे ओठगन कऽ कऽ लोक अपन पानि तानि पीलक आ अगिला दिन सवेेरे परनो सवेरे रहै।
अच्छा अच्छा
नइ तऽ सब बेर दू दिन दू दिन पूरा ब छै तीन बजे चारि बजे पाँच बजे
बड लम्बा लम्बा समय भ जाय छै मेन मेन छै प्यास से बड गलास सुखायत छै मे छै आओर त हालत खराब
आ काज तऽ कोनो नइ ने बची छै काज तऽ अहाँकेँ सभटा करबाक अछि
बच्चा इस्कुल जेबे करत घरमे जे से आ ओहि टाईममे नथारीवला सेहो रहै छै
हँ पितर पक्षो तऽ शुरू होतै ओहो मतलब हँ ओहि टाइममे तऽमाथारिओ रहै छै ने
परना जे दिन रहै छै नओमीवला दिन हमरा छओटा नौथारी दैए ओहि दिन
आ परनाे लगा कऽ सात टा भऽ जाइयए
ओ
तऽ परना के आब हम सीख लेलहुँ हम विष्णु जीके पाय पठा दै छियनि ओतहि अपन माँ खोआ दैत छथि
हँँ इहो नीक छै हँ सब तऽ बड़ा मुश्किल छै ब्राह्मण भैठ
ददाके खुआ देलखिन
हँ
आ उएह काज करै छी
हँ तऽ आर लोक की करतै सेहे ने
आ ददाके तऽ ई कनी नहि दादाकेऽ इहो रहै छै ने मास्टर एकदम टाईम पर तैयार रहै छथिन दस मिनट पहिनइए से
हँ
जे हमरा दऽ दिअ
ठीके
जे परना कले त एकदम हुनका कोनो काज रहतनि ओ छोड़ि कऽ दस मिनट पहिने माँ कहलक जे अपने से ठा भाट कऽ केऽ बैस रहैत छथिन कु जे नहि
हँ खा लै छी हँ तखन खा ले
खा लेबै तऽ
चौड़चनो करै छियै ने अहाँ तऽ
चौड़चन हमरा तऽ होइए लेकिन अपने हाथ उठबैवला नहि होइए
अच्छा तहन की करै छियै पकवानके दऽ दै छियै
कमान वला हम नहि ओहि दुआरे शुरू केलहुँ कि जखन अपने हाथ उठबै वला रहै छै फल तल दैत छियनि फल रहल फल मिठाइ सेसभ दै छियनि हँ लेकिन जिनका ओतय जाइत छियनि ने हुनका तऽ बड कारडवाल छै हुनको ह विस्तार वाला होइ छै तऽ हुनका तऽ भोरेसँ जाइ छी फेर पकबैत तकबै लए हुनका तऽ भरि दिन ओते रहलहुँ
अच्छा तऽ एहिमे कथा किनकर होइ छनि चौड़ चनमे चन्द्रमेके ने पूजा देना पहिले हँ कहल जाइ छै खाली हाथे नहि देखबाक चाही ओहि दिन जिनका घरमे पूजा ओनहिये होइ छै ओहो सब
चौठ के चाँद कोनो चौठ के चौठ के चाँद के खाली हाथे देखबे नइ करी जेना कहै छै ने दूज के दूज के चाँद मतलब दूतिया के चाँद देखबाक चाही जे आरोग्य रहै छै चोट के चाँद के चोठी चाँद के कलंक लागल छै तइ दुआरे कहैत छै जे हुनका नहि देखबाक चाही
नहि देखबाक चाही ओ
हुनका कलंक लागल छैन हँ हँ हँ हँ। हुनका कलंक लागल छैनि ताहि दुआरे।
आ उएहे चौड़चनके अपनासभमे चौड़चन करै छियै आ इमहर महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी के भऽ जाइत छनि सैह ने?
हँ
ओकरो तऽ बड आइ काल्हि चलि गेलै गणेश चतुर्थीयो के बहुत
चौठवला होइ छैय ने चौठके अहाँके सभठाम मानै छैय चौठ अहाँके ई करवा चौठ जे होइया चौठे के होइया।
चौठेके होइ छैय हँ।
ओहो चौठे के होइ छैय चतुर्थी के पूजा सब देवी देवता के छैय मतलब
अच्छा
चौठके छैनि तैनि हुनकर पूजाके बेसी मानै छनि।
तऽ ओहि दिन हुनकर छतहि कथा कहैत छैय जे मतलब खाली हाथे नहि सुनी जे कलंक लगैत छैय।
कलंक लगै छैय।
जखन चाँद के कलंक लागि गेलनि तऽ इंसान की छियै।
से गप तऽ ठीके हँ अपना सब मे कथो सब कतेक राश तेरास कहानी कथा सब सबमें छैय सबके पाछू कारण सबके पाछू ई
शाम बराजा क कहानी छैय अईमे।
अच्छा आ जीतिया जे होइत छैय ओ कोन तिथिमे करैत छियै?
जीतिया अष्टमीे के व्रत होइत छैय।
अच्छा अष्टमी
हूं हूं हूं सप्तमीके माछ मड़ुआ भेल
अच्छा
सप्तमीे के माछ मारुआ अपना सब ओतऽ खाइ छियै हँ आ अष्टमीके हँ माछ कहै छैय ओनहियो अपना सब क अष्टमीके नहि खेबाक चाही।
अच्छा अच्छा
अष्टमीेँ के नहि खेबाक चाही तखन तऽ बलियै आब मथारी रहै छैय किछु रहै छैय तऽ लोक खाइ छैय लेकिन जितिया वला अष्टमीमे माछ नहि खेबाक चाही सप्तमीके खाउ अष्टमीके नहि खेबाक चाही।
ओ अच्छा अच्छा।
जे व्रत नहियो करैया तऽ अष्टमीक माछ नहि खाइत।
नहि
अष्टमी के जेना कहै छैय ने एकादशी के माछ नहि खेबाक चाही।
हँ हँ माने ला तऽ बहुत गोटा ने नहि मानब तखन त कोनो गपे नहि।
ओ देखियौ अपन अपन माने पर होइत छैय कते गोटा मंगलोके खाइत छैय कतेक गोटा नहि खाइत छियै। गामसभमे तऽ मांगलो के सभ खाइते छियै एके आध गोटा छैय जे नहि खाइत छथि।
हँ आब नवरात्रि शुरू हेतै तऽ एहिठामकेऽ लोक सब नहि खायत अपन
हँ अपनासभ ओतय तऽ माछ खाइते अछि माछ मास दुनू खाइए बलिप्रदानके मास जे होइत छैय। खाइते छीयै
हू ह बलि प्रदान होइ छनि अष्टमी के प्रसादे मानल गेलय मह प्र्रसाद मानल
ओय प्रसाद ल म करैत रहैय कतसाद के भेटत परेश रहैया मोन खू भइजी सब कते परेशान रहै छलखिन हँ कतय नव टोल सँ अबै छलै बच्चा का तर
हँ कनी कनी कनी कनी
ओ काकी माँ बनबै छलथि त सभके कनि कनि कनि प्रसादो हमर दादा तऽ उएह टा खाइत छै ने हमर दादा तऽ ओना नहि खाइत छी मीठ
हँ
ओना हलालीवला मीट खाइते नहि छथिन उएह प्रसादवला जे कहतहुँ ओ तऽ भेटलनि आ त अपन विष्णु जी रहै छथिन तऽ ओ अपन अनैत छथि हुनका तऽ संगी साथीसभ कोइ नहि होइ छनि तऽ अपन भऽ जा छ व्यवस्था नहि तऽ दादा साल मे एके दिन एक रती काकी माँ जे प्रसाद दै छलखिन ह वह ओ खाइ छलखिन स केेने रहहि छटकि ओने ख छटकिन
सएह ने अपना सबमे तऽ कते इएह छै उएह छियै आन ठाम घर लगू तऽ फेरो ओहिठाम एहिठाम त लोक आशर सब पूछैत रहय जे नवरात्रि मे अहाँ सब इहो करे छियै अन्नू किने छीये माछू लऽ जाइ छियै केना करै छियै नओ दिनके व्रत ई सब मतलम्बा चौड़ा भर रहै छै
अरे हम तऽ बर्फी तरखीमे माछ बनबैत छी हमर सभसँ भोजन पढ़िककेऽ पूर्णिमाे जे के मास्तरके रखै जितना मतल लोक कह कि अरे पूरनमासी को कैसे मछली तुम बनातती है
हूँ ठीके से सब छै
दशमीमे व्रत तऽ हमरो रहैए दस द
दशमी के दिन करैत छी कि अष्टमी के करैत छी अहाँ
नइ हम दसो दिन करै छियै
ओ दस दसो दिन बला
हू
तऽ कीना फलाहारी करै छै की
भरि दिन बरत केलहुँ रति फन केलहुँ
हँ लेकिन ओते के आइ कल ने देखो मोन तोन ठीक न रह रहे छै सबक ओतेक नहि करबाक के चाही कम से कम सेहो छै धीरे धीरे ओर ओते काजक परसर सब रहैत रहहिय खेनाइ
यय एकटा चीज छै अहाँके ओना जे अहाँ अथी करब ने हम त दसमीमे ई चीज देखइ छियै मतलब एतेक काज रहैए मन्दिरो गेलौ आ काजो रहल पाठ हमरा पूरा
सेवा
केना अहाँके पते न समय न पता चलै छै केना अन्दिना मे अहाँ अगर मतलब एक ओनहिय रवि मंगल जे करै छी ने ओहिमे बुझा लगैया एके दिन मे
से त ठीक है हँ
ओ एके दिनमे बुझए लगैत छै
हँ
रइव मंगल मे
जे व्रत केने छी मोन एकदम अथी लागत लेकिन दस इ वला मे दस दिन मे
नइ बुझाइत रहिय
एकरत्ती न बुझाइ छै एक रत्ती न अहाँ के फरके नहि हाँ व्रत केने छी पूरा पाठ रहैय दू ढाई घंटा तक पूरा पाठ हम हवा लगए एक रत्त किछु नहि बुझाय सबटा काज रहैया बच्चा स्कुल जेबे करते ऑफिस जेबे करते त जेकर जे काज रहै छै ओ त रहबे करते टोटल
हँ
एक्स्ट्रे काज भ जाइत छै एकरत्ती नहि पता चलैया
हू
सब एहिइ पर भ जाइत रहै छै
हुँ हुँ आ ओकर बाद जे बुझाएत जे
हँ
जेना कोनो काजे नहि अछि
ठीके हँ खाली सिन त एंगेजमेंट रहे छै ने से लग रह छै तकर बाद थाली लगे अहर से
हू
पार लागि जाइ छै आब साथ दने छी हम त देख देखे छ ओते ओते दिन व्रत केना छठे सबमे देखे छियै ओते काज रहे छै केना केना लोक क ले छै
अ बेर आब हम वहाँके सोसाईटी मे घुमै ले
आब आब एकदम एकदम एकदम एकदम लेकिन
हुँ
हँ त और
काल्हि सँ त रथ यात्रा सेहो शुरू छै
हँ इ है लास्ट वला दिन मे मुसी बारी जाइ छै छथिन ने
हूँ
उल्टा गास यात्रा जेकरा कहल जाइ छै